हेलो
हू की हाल छै
ठीक य अहाँके
ह नीके छै की भऽ रहल य
किछ ने कनि आब एले ह ने महिना के मतलब सामान सब एके बेर मंगा लै छियै उहे सब तनि सरियावय छियै ओर अहाँ कि करै छिय
हमहु कुछ नहि करै छियै अभी की करबै
हँ चाय पानि भऽ गेल
हँ चाय पानि भऽ गेल
अच्छह आओर बौआ अहाँके
हूँ बौआ खेले मे लागल हइ
अच्छा आर सब कहियौ तहन आय रइब यै हसबैंड घरे मे हेथिन अहाँके
नइ हसबेंड नइ छथिन न ओड़शा नइ कहली आइ आइे शादी छै ओतअ एकैस आजे एकैस क शादी छै पहुंचलखिन काइले खूमा सबेरे तऽ उहे जगरनाथ पुरी इसभ ओतय घुमलखिन आजो भोर मे वीडियो कॉल केयने छलीये तऽ घुमते छलखिन मंदिर उंदिर सब
अच्छा अच्छा हँ तऽ फेर हमेशा बार बार आदमी जैइ नइ न पाबै छै तऽ अपन एक बेर चइल जाइ छथिन तऽ घुइम लै छथिन
हँ हँ इ बात
ओर सभ कहियौ तहन
आओर सभ तऽ नीके छै चलै छै
आंछा
अहां के बौआ सब की कर रहल छै
हमर एकटा मोबाइल देखैया आर एकटा सामनेमे जे अंजलि छथिन ना हुनकर छोट की बहिन के नाम सोना छै तऽ हुनके संगे खेलै छथिन छोटकी बाबू अनन्या
बच्चा तऽ अभी अहाँके धियापुता छोट छैन तऽ अहाँ ड्यूटी केना करय जाइत छीयै
ड्यूटी कहां करै छियै अखन हम घरेमे रहै छियै
नहि अहाँ मैसेज केने छलियै कि हम ऑफिसमे छियै
की कहलियै
कहलियै अहाँ मैसेज हमरा केने छलियै कि हम ऑफिसमे छियै फ्री नहि छी
अच्छा तऽ हम नहि केयने हयब अंजलि दीदी कयने हेथिन
अच्छा अंजलि दीदी केने हेथिन
किएकि हम किछु नहि करै छिय हम घरमे रहै छीय हाउस वाइफ
उएह तऽ हम कहली कि अभी धियापुता अहाँके छोट छोट छै तऽ अहाँ केना ऑफिस करैत छीयै
हँ दीदी बैंकमे काज करै छथिन ने तऽ उहे मैसेज केने
हूं हूं हम मैसेज केने छलियै अहाँके कि फ्री छियै तऽ काज काजके खतम कऽ लेल जायत मतलब तऽ ओनीसँ मैसेज केलखिन की कि हम अभी ऑफिस मे छियै सट मतलब शनिवार कहने छेलय न हँ कि हाफ टाम टाइम छै
अच्छा हँ तऽ कनी दू दिन तक आदमी आ जे छै घर मे ओ पप्पा के नहि कहने छलौं कि ऑपरेशन के डेट काल्हि खुना के देने छेलय सोम दिन के बाइस तारीख के
हँ हँ
हँ तऽ ओहय दुआरे आदमी सब आबि जाइ छथिन भेंट करय लए
हँ आ कहने छेलियै कि गेस्ट सब आएल छेथिन
हँ हँ
हँ हँ
आओर सब कहियौ अहाँ त गांवे मे हैब ए
हँ एखनि तऽ हम गांवे मे छियै न
अच्छा तऽ अहाँ र मतलब रहय छियै गांवेमे कि कतौ औरो रहय छियै
दुनू जगह रहय छियै ओतौ जाइत छियै तऽ कुछ दिन रहै छी गाँवोमे रहय छी एना मानियौ तऽ हमर हसबैंड के बिजनेस एतै ब मार्केटमे छै न अपन मार्केट के ओहिमे बिजनेस केने छथिन हँ ब' एते के मार्केट मे लेकिन ओय बजार सब बुझियौ कि हमर सबके दूर पड़ै छै
अच्छा अच्छा
के बजार मे घर छै
हँ
मुजफ्फरपुर ओतय स दूर पड़य है ई गाँव बला मार्केट
अभी तऽ ब मतलब बुझियौ तऽ अभी जादा एतय रहै छियै ओतौ जाइ छियै तऽ रहली एली गेली मतलब
हँ हँ
पढ़ै लिखय बला हेतै तऽ सोचल जेतै ओतऽ रहल जेतै
हाँ च्छा
से बात छै
लाइ एतय तऽ लाइने परेशान करय छै भै भरि देिनमे पचास बेर लाइन जाएत
हँ यै बड्ड दिक्कत भऽ जाइ हइ हमरो बगलमे हथिन बड कि माँ के घरमे बड्ड दिक्क हमर सबके इन्वर्टर से तऽ नहि पता चलय हइ
अच्छा
पन कटो जाएम तऽ पंखा अपन चलैत रहै
हँ हम एतय इनवर्टर लए तऽ कते बेरसँ कते दिनसँ करि रहल छियै लेकिन जखनि की होइ छनि कनी पप्पो के बीमारी भ' दुआरे परेशान छथिन आ कनी ओहो लऽ लेलखिन एखन बाइक के पर तऽ ओकर क़िस्त जमा करै छथिन हर महीना तऽ कनी दिक्कत छै
हँ सबकुछ देख कऽ मिला कऽ चलऽ पड़ै गर्मीमे बच्चो सबकेँ दिक्कत भ जाए
आओर सभ कहियौ
की कहू एतय तऽ बड्ड लगन छै आइ काल्हिमे हमरा गाँवमे
हमरो सब के बगल मे छलए ओहि दिन अहाँ भोज भोज कहलियै आ नीचामे भोज च हमरा सब क' मतब जान पहचानके नहि छेलै तै दुआरे कहलकै नै लेकिन भोजके खाना पर तऽ ध्यान हमरो सबके मिल जयता कहीं
हं हं दू दिन पहिले तिलक छलै ओमे बुझियौ तऽ खसी के माउस भात शाकाहारी मांसारी दुनू के मतलब छलै व्यवस्था हा आय मतकोर छैय क़ाइल बारत छै हुनकर
अहाँ गेल छलहुं
हँ हँ
हमर देवर छथिन एतऽ ओ गेल छलखिन
आ
एना पापा जी रह मतलब ओ ई रहत हमर हसबेंड रहत थिन तऽ उजेती अथिन लेकिन ओ दुनू तऽ मानियौ तऽ ओहो बियाह मे गेल छथिन न
हँ हँ
एहि लऽ कऽ अभी देवर छथिन एतय तऽ उएह गेल छलखिन
हँ
आइयौ बुझियौ तऽ मटकोरके भोजे हेतै
हँ
त काल्ह बराते छियै
हँ बाइस तारीख के
हूं एईय एईय ओर सभ कहियौ अहाँके चाय पानि भेल
घरेमे तऽ हुनका अन कऽ देलियैन तब खेलखिन आ फेर पप्पा ल फेर दोसर बेर बनेलियै तऽ फेर पियैके मोन नहि भेल गर्मी बहुते छै ने फेर बाँ एयथिन तऽ फेर बनेबै दिन त बहुते बेर चाय पी लै छी
ओ हो नहि तऽ हमरा तऽ प प्पाजीके पेट के प्रॉब्लम छै ने गैस उस बनि जाइ है ऽ हुनकर डॉक्टर हँ दूध चाय सभ एना कऽ देने छथिन बुझियौ खाली दही मतलब कहने छथिन दही खाइ लए
अच्छा दही ओना तऽ गर्मीमे
हँ ठण्डा करे खीरा दही ई सब खाउ तऽ
ह हमरो पापा भोरमे फल फल मे खीरा जे रहै छै कहियो खरबूजा भेल तरबुजा जे रहै छैय टाइम हुनका मौर्निंग वाक क केऽ आबे छथिन छओ बजे जाइ छथिन आठ बजे से आठ बजे आब जा छथिन मॉर्निंग बाक कऽ के चाई वाइ पिके पर एक बेड तऽ अपन फलाइ आबै छथिन तऽ फल काट कऽ दै छियनि तऽ फल खा लै छथिन ओकर बाद फेर अपन नास्ता उस्ता बनेलहुँ तऽ स्न ध्यान कऽ के नास्ता केलखिन
बूढ़ बुजुर्ग सबके ओरो ध्यान रखऽ पड़े है सब चीज के सेहत के लेल
चा भी लाअो तो ये लो पापा को दे दो
ओ सुन अहाँके आयल छथिन अभी
हँ सन्डेके घरेमे रहै छथिन देख एखन कनि जथिन आब साँझ भऽ गेले ने तऽ अपन दोस्त सब सङगे मिलै ले तऽ उएह गाड़ी के कहलखिन चाह भी कनि दऽ द दै ले तऽ बौआ के कहल दऽ आबे लए
हँ तऽ एना तऽ रहै नहि छथिन ड्यूटी वला आदमी छथिन आब सडे
हँ हँ एखन तऽ हँ एक सप्ताह से छलखिन ने तऽ सडेसँ सडे के कनि हुनका दोस्त सब सगे मिले के मोन रहै छन कनी दिन मना करब फेर कहे छ जाय दै छै सेझो
ह हाँ
आ ओना तऽ मतलब जें सबके की होइ छै ने भरि दिन मार क्रिकेटमे रहै छथिन तऽ हुनका घर मे मोने नहि लगतन
हाँ ह बिना बाहर निकले मने नहि लगत
हाँ
केहन मौसम हइ अहाँसबके नहि बारिश लेखा कयने छियै कि
नहि नहि एखन तऽ कनि धूप खतम भऽ गेल आब साँझ भेल तऽ लेकिन बारिश वारिश स्नेहा पूरा गुमकी केने य एकोगो पत्ता हीलेनी य
ओ नहि एनी तऽ कनि बारिश लगा केने है मौसम
हाँ नहि एम्हर नहि की बादमे उड़ैत फूड़ैत आबि जाय तऽ आबि जाय कनि मनी
ह बारिशो भऽ जेतै अभी तऽ नहि हेत अइसे ठीके हइ लगन
हाँ हाँ लगनो बला के आ जे जाय के रहै छै ओकरो पूरा मतलब कपड़ा लत्ता पूरा लेटा फेटा जाइ छै
हम एत्ते गर्मी गर्मी के लेल फे भऽ गेला पर ठीके रह कुछ ठंडा मौस
हाँ आ जकरा जकरा नहि जायके रहतै ओ स भने भने भऽ जाय
हाँ सहिए बात
हम हमरा सब जेका खरुश आदमी रहतै तऽ जरूरे सोचते कि हम नहि गेलहुं तऽ केओ नहि जाय
गर्मियो बड छै ने हालत खराब भ जाइ केते देर आदमी पंखा के निचे बैठल रहतै
हाँ